आबेय आवाज
हँ, आबे या
कि हाल चाल
ठीक ठाक, अपन कहू?
बस सभ ठीक ठाक भेलै खेनाइ पिनाइ
हँ, खेनाइए खाइ छलहूँ
अच्छा भऽ गेल न
हँ, भऽ गेल
ई सभ बनेने रहियै
एहि बनले सजीवन कऽ को्ता
बाह।
रोटी आम तऽ सदबाजर छै हे
वाह हँ आम तऽ छै एहिठाम आम मे हमरा कोनो टेस्ट स्वाद नहि लगैत रहेय कतबो निका कतबो महग मंगा लिये लेकिन लेकिन ओहेन गाम मे जसा आम वलामे नहि लगैत रहेया
नहि ये हमरा सभके तऽ बढ़िआँ आम छै
आम तऽ भेते छै, लेकिन ओ उमहरका आम जक स्वाद ने आ एके दिनके बाद खरापो केना हु लगे छै चमत स से लगै
नहि ई अहा के जुलाई वला आम खरा भए जायत जुलाई वाला आब जे रहे छै ने कोल्ड स्टोरेज वाला आम रहे छै
अच्छा।
आम वला जे आम रहैत छै ओ कोल्ड स्टोरेजवला आम रहैत छै आब अहाँकेँ बरसातवला जतेक आम अहाँकेँ आओत ओ अहाँ मतलब आनू तऽ ओहि दिन हँ खाली तऽ ठीक छै अगर अहाँ अगिला दिन खायब नहि तऽ का टेस्ट खराब भऽ जाय छै दुन पर के जे आम आवै छै ने आम अबै छै ओ आम बढ़िआ रहै छै ओ अहाँकेँ दू दिन तीन दिन टिक जायत जुलाई वला आउ तऽ ओ अहाँकेँ अबिते छै सऽ कोल्ड स्टोरेज मे जे रखने रहै छै ने ओ निकालि कऽ दै छै
ओ तऽ अपना सभ ची कते तरहक आम कऽ नामो सभ अलग लग अलग रहै छै एहिठाम अलगे अलगे नाम सँ बिकाइत रहै छै। हँ, हँ, लगड़ा।
आ एकटा ओ पियरका पियरका वाला कोन आम होइ छै पता नहि
बड़का बड़का तऽ हँ सभ
हँ सफेदा ओ जूस बनैवाला
जूस बन कोनो कर्मक नहि लगैत रहै छै।
ओ जूसेटा वला छियै ये ओ जूस अहाँ ओकरा आनू तऽ ठीक छै ओ अहाँकेँ ओकर जूस एक नम्बर बनैत छै।
हँ अपना सभ जे छै कऽ तरह कऽ आम कते रास तरह तरह के आम रहे छै बापरे
अपना सभ दिस तऽ आम केँ कते वेराइटी छै से गिनले नहि जा सकैय य
चल हँ आम केँ कऽ तऽ बहुत हमरा हमरा पता नहि किया हम बहुत कोशिस करबो केलियै हमरा ओतेक पसिनी नैय पर नहि ओतेक खयाल होइ य ई तऽ एक दिनका बाद फ्रीज मे रखियौ तऽ ओकर स्वादो उतरि जाइ छै
हँ एतुका आम केँ अहाँ कहलहु तऽ जून तक केँ जे आम खायब ने ओ अहाँकेँ बढ़िआ टेस्ट रहै छै ओ अहाँकेँ दू दिन तीन दिन टिकटबो करै छै आ बढ़िआ टेस्ट रहै छै आ जहाँ कि जुलाई आयल तऽ आब उएह गप अपना सभके मिथिलाञ्चल केँ लोक कऽ छै जे आम आम आम तऽ ओ आम लोक खइत रहै य
एहिबेेर उम्हरोह आम कमे भेलै नै
हँ बहुत कम छै तऽ हमरा सब ओतअ तऽ एकदमे नहि छलनि जे कलम मे कतेक आम हमरा ओतऽ होइ छलै य
हँ कते आ पथार लागल रहै छलै
मतलब गिनती नहि गिनल जाइत छलै य गोल लागल रहैत छलै मड़बा
बर्खा बर्खा दुआरे भेलैय बरखा तरखा बेसी भेलै तइ ताहि दुआरे नहि
टाइमपर भेलै नहि आ जखन भेलै तखन ओकरा झरैय केँ टाइम भऽ गेलै
ओ सब ठम एके हाल छै हँ पा आ जखैन पाथर ताथर लागि केँ आओर खराब कऽ दै छै
बहुत खराब भेलै यऽ जेहो कनि मनि जे बचलै ने
हँ
तिनका बानर महाराज नाश केलखिन
ओ से तऽ ठीके बानर खा लेलकै हँ से तऽ
अरे गुलाबखास रोपने छथिन दादा एतेक सुन्दर छै पाछू वाला मे दक्षिन बरिया घर के पाछू मऽ छै एते सुंन्दर गुलाब खास छै माँ कहलक जे लाल लाल मंजर होइ छले मंजरे तोड़ केँ खा लैय छलै
बाप रे बाप आओर साावनके तैयारी शुरू भेलै
की तैयारी शुरू हेतै हमरा तऽ डॉक्टर ओतऽ जाय केँ तयारी शुरु छै माँ औती तीस तारीख
ओ मनसून कथी छनि खराब छनि
माँ के तऽ उठनै बैसनाइ सबटा बन्द छै नऽ माँ केँ तऽ बुझयो पैसाब पेखाना कहुना कऽ केँ जाय छै बहुत बेसी खराब छ
बाप रे नइ बढ़िया डॉक्टर केँ देखा देबैन हँ कहै छलैथ खराब छै
मतलब टूवेंटी फोर आवर बिछान पर पड़ल रहै छै से बुझियौ नऽ
आ एतेक हँ एतेक एक्टिव लोक जखैन खराब बाप रे बाप ठीक नीक डॉक्टरसँ देखा देबैन
हँ एम्समे छनि तीस तारीख केँ अपॉइंमेंट छनि तीसोके छनि एक्तीसो केँ छनि तीसे केँ अछि जे देखा देबनि लेने छिये दुनू टा अपॉइंटमेंट
इलाजक समस्या बांकी सब कतबो उन्नति कऽ जाय प्रोग्रेस कऽ जाय लेकिन डॉक्टर मेडिकलक सुविधा द्वारा नऽ से दुआरे बड्ड डर लागल रहै छै
शरीर भारी छैन
हँ
अपचे छैन और कनि हुनका दिक दिक्कत छैन तीस के छैन
नीक डॉक्टर क सै छै ह गाम स इलाज के ओह ठम त सबसे बढ़िया हँ
तऽ एछि जे तीसके भोरे साढ़े पाँच पौने छःओ मे ट्रेन पहुँचा दैत छै
कहलियनि विष्णु जी के जेतैन तीस के देखा देबे बे यूसुफसराय मे रूम लऽ लेब जे भरि दिन अपन
हूँ
बच्चा सभके ओतै राखि देबै भौजी रहथिन बच्चा रहतै फेर ओ कुंजा रहथिन तऽ हुनका सब छोड़ देबइन और अपना सब लऽ कऽ चल जेबै न एम्स किया तऽ हमरो फर्स्ट फ्लोर पर चढ़इ उतरनाइ बेर बेर हुनको
हूँ नए बहुत सम्भव छै
कहलन देखैइ एके जे एके बेर चढ़ेबनि तऽ चलू ह ई तऽ हैत जे कमसँ कम ओत स रेस्ट भऽ गेल छनि चार दिन का बाद उतरती कि दू दिन का बाद उतरती थी
सएह बड़का गप छै ने ग आओर सभ सभटा सुविधा तऽ भए गेलै एक मेडिकलक सुविधा जे से बड़का दिक्कत भए जाइ छै आ एज भेल पर सब कदी भेला के बाद तऽ कतेक परेशानी होइ छै लोग आ सब जेना चिते छै बच्चा सब तह त बेरि बेर जेतै नहि एतै छोड़ि छाड़िकऽ काज सब करबै लए बुड़ सब
सएह ने छै असम्भव बला काज सब छै बहुत परेशानी छैन एखन माँ के ओ तखन होइ कि व पर जे जोर दऽ क चलैत छथिन त पैर नहि काज करैत छथिन त पर जोर दऽ कऽ चलैत छथिन त स भऽ गेले ने पाँच सात दिन से एगो कंधा के पूरा हड्डी उखड़ि गेलैन ह ओ अलगे परेशानी भऽ गेलन ह
भगवती ई करतेक कष्ठ द देलनिख एहि समय मे आब कऽ जखन सभटा सुख करे के समय एले तऽ देहे से
चारि पाँच दिन पहिने ततेक कने छलखिन ह जे भगवान हमरा कहा बड़का काका जेहि दिन मर लाइथ तहु पर अगिला दिन मे बहुत बेसी दर्द रहे भगवान हमरा किया ने लो जाय छै ते पर हम कहलियनि कि अखन समय नहि आयल हे
एहन किया ह ह एन थोड़ी के बच्चा सब केना रहतै एना थोड़ी केना
मतलब ओहि दिन ततेक काने छलखिन न जे हमरो सभके होइ छलै जे हे भगवान नहि एतै कष्ट दिओन हमर सभके तऽ जे हयैत से हेबे करत हुनका ओतेक कष्ट नहि दियअ
क भगवती ठीक कऽ देथिन यदी विश्वास राखो पड़त प्रार्थना मे बहुत शक्ति छै प्रार्थना बहुत शक्ति छै ठीक भऽ जेतै
कि इ छैा
सह सभ छै।
कहै छै नै कि हर तरहक काज करेमे एक्टिव लोग कहियो देह नहि चोरबे वाला लोक
हँ, सएह होइते छै। आब शुरू मे अपना समस्या होइ छै ने मौगी जाइ तऽ अपना पर ध्यान सभसँ बेसी कम तऽ ध्यान अपने पर होइ छै, पूरा परिवार लग करैत करैत। ओ सभ कऽ सह होइत रहे छै हम ह छै हमहुँ अहाँ कहाँ सीख लै छियै एहि सबेर समय पर खाउ समय पर ई करू कतेक जरूरी चीज छिय ई जे बहुत अथि वला ह। रह ने, मोन खराब होत तखनि बिछन नहि उठब
भऽ गेल छल ने राखी के इएह लापरवाही करैत करैत कि स्थित भऽ गेल छलनि ह
हू, सँ हमरा
जे हुनका तऽ भगवान के कृपासँ कोनो चीज के कमी नहि छैन
नहि नहि ककरो कमी द्वारा थोड़े होइत छै, ने कमी द्वारा किछो नहि होइ छै। अपना रूटीन अपन इ सभटा लो अपने एना करऽ लगै छै, ने नहि पहिने अही कऽ लियअ पहिने बच्चे के खुआ दियौ पहिने सभके पकआ दियौ पहिने ई कऽ दियौ पहिने ई काज कऽ लैत छै ओ काज करैत छी। तान, खाब एकटा। भेले जल जाइ छै सएह सभ दुरेचा बहुत जरूरी छै, साना। कोठ देखैत एतेक देरीसँ नास्ते करैत छै खेनाइ फेन खेबे हमर साथ।
अरे कायले कूटा। सरिसो के छथिन ब्राह्मण छथिन ओ परसू फोन केलखिन हमरा। तऽ कहे छथिन से हमरा कि जे साढ़े बारह पौनिय एक बजे करी ने हँ हँ भाउजी होइ छलै जे नास्ता करै छै। कै एखन नास्ता करै छी, तऽ खेनाइ कख खेब हम कहलिय कि तीन बजे जखन बच्चा सभ बहुत स्कूल से तखन तऽ कहै छथि कि जे अहाँ सभके स्वति रोग धरैया
ठीके गप तऽ ठीके एते काल गायब हमर रुटी नहि भऽ छै, बारह बजे तक। नहा के नहा सना कऽ काज समेटू पूजा करु आ नहा चकवा जल। हेतै तखन कीड़ा खेनाइ बनतै बच्चा सभ एतै खेतै कर तीन बाजि जाइत छै।
एक तऽ एारह साढ़े दश बजे छै।
पहिने होइत छलै तीन बजे तक निपटि जाइत छलै आब कि भऽ गेलैया। मगर ऋषुके टैकेडो क्लास रहै छनि तऽ ओ अहाँकेँ पथिन तक ओ अबै छथिन आ कनि मतलब नवका डेरा जे लेलहुँ ने से स्कूलसँ दू चारि मिनट कनि दूरो बढ़ि गेलैए
अच्छा।
तऽ आ बाबू के तऽ डिफेंस कॉलोनी मे भऽ गेल न
अच्छा।
गवर्नमेंट के स्कु छैडिफेंस कलजनी मे निक स्कूल के मने अडगिन तऽ मिकलकेा
हँ
हुनका ओतऽ भऽ गेलनि
बहुत ठीक ह
तऽ ओ जाइ छथि पने साथमे जाइ छथि साथ बजे तक घरसँ निकललथि आ वएह साढ़े ती सा तन साढ़े तन पाँच चारि अबै छथि तऽ
न देरीत ओ
तकर बादे खेनाइ मतलब ई होइ छै जे मइन लिअ कहियो खइयो लेने रहलहुँ तऽ आब फेरो औतथि तऽ हुनका दियउन उखाथि ह त सव चार साढ़े चार मे बिछाने प जा तखन तऽ दसो मिनटटा आराम चाहबे कड़ी
च ने करते करते एतेक मोन थाकि जाइ छै ने तकर बाद होइत खाइय के छा खतम हो जाइत रहै छै
हँ तकर बाद ओ मतलब खेनाइ एकटा काज अ तऽ खा लिअ सेवला हँ
अहाँके भऽ गेलै
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै फेर भेल ग देखै छलियइ केना की हँ सीतामढ़ी तमतागे छै आ पाहुनो पर हमरो ओहिठाम खये लगले रहे छ आइयो अन चोख के आयल छै खिन हँ बड्ड लागल अछि कोई एलखिन एगो कोइ छलखिन ह इहो खेनाइ खाक जेता तऽ ओहि हिसाबे करऽ पड़त जे अर बना दैत छनि दू तीन दू टा तरकारी रहै एकटा रोग बना क फटाफट ता दियै ओ खेलखिन गेलखिन तक बाद आइ बनल छै पनीर आइ मंगल छै ने किया मंगल दिन प्याज लहसुन सब नय चलै छै तऽ पनीर बनल छै छल हे एकटा आलूके तरकारी बनेने रही एकटा दाइलक तरका रहे
अं
पराठा बना देलियै आम काइट देलियै मंगल दिन एतउ पहाड़ भऽ जाइत रहै बचाके काज रस नय करैत रहै छै तबैत कहै छै कखन बिततै य तऽ
अहाँ किसी मशीन तशीन लगौने छियै की
कथी मे लगेने छियै
मशीन लगौने छीयै क वाशिंग मशीन क आवाज कथीे अबैया
पंखा चइल रहल अय
हं
हुनके बाहर वाला रूम मे बैसल छी अवाज क्लियर नय आबि रहल हइ
ने ने क तऽ आवाज क्लियर लेकिन बीच बीचमे जेना आवाज नहि होइ छै वाशिंगशीन जे मतलब एक बेर रउंड लेत तऽ आवाज हयत फेरुब जात
ओ ह नय नय एतरेत क रहे छिए मसिन तसिन नय नय दिने मे ओ हमर भऽ जातै ओ निपे काज निपटा देय दिनमे ने छै। त सभ तऽ ठीके ठाक गर्मी मे देखौ ने फेर आइ गरम ततेक गरमी लगै छलै ने पानि तानि भेलै नहि भेलै सोम से सोमवरी छिए सोमवारी नहि ये
हँ।
यहा वला सोम छै
ह, जे सक्राति वाला करे छै तकरा से इएह वाला हँ अपना सभ तऽ सक्राते वला करै छीय आओर जे पूर्णिमा हिसाबसँ करै छै, ओकरा तऽ तीन तारीख सँ नहि शुरू कहाँ भेलेए कहाँ भेलेए शुरू
कहिआस से हेतै परसूसँ
हा संकरैत‌ आहाके सतरै के छै सत्ररह सँ सत्ररह सँ हँ, हँ, हँ सोल सँ सोल स
जगन्नाथ यात्रा।
ह, ह
पस पस दिन भऽ गेलतना नामै
चलू एक दिन हैं खास सपोटा
हँ, खास मार मन्दिरमे एक बेर गेल रही एकटा आओर मन्दिर जगन्नाथके छै। ओय ठाम।
ए तऽ गाजियाबादमे सेहो एकटा बहुत सुन्दर मन्दिर छै, जगन्नाथ जी के
आ।
बहुत सुंन्दर मंदिर छै रूमा के भाति ई जे पिछला बेर उपनयन भेलल हन कुमर के बेटा कऽ
हँ।
ओतहि सँ भेल रहै
हँ मन्दिर तऽ ने हँ
ह, ओतऽ गेल रही हमसभ
से
आ एतेक सालमे हमहूँ हौस खास वला नहि गेल छलहुँ हँ एहि बेर गेल छलहुँ हा
अच्छा।
पिछिला बेर जे विष्णु जी सभ आयल छलैथ हं दिसम्बरमे
अच्छा।
ह, ताहिमे जे गेल छलहुँ तऽ ओहिमे भेल जे कतहु चलू?
जगन्नाथ यात्रा कतेक दिनका होइ छै, भगवान जे अबै छथिन।
पई दस दिन का होइ छै, शायद
दस दिन कऽ होइ छै जनम पच्चीस या छब्बीस के छै, हँ, हँ अच्छा। हँ, हरिश गादसी दिन खतम होइ छै।
हँ।
अच्छा।
हरिशन एकासी के खतम होइ छियै।
ओ सभ दिन सभ रंगक श्रृंगार होइ छै।
हँ हँ हँ
सबदिन सभ रंगक शृंगार हँ औतीमे घ
हँ
पूरी मे बड्ड नीक होइत हेत ने जगनाथपुर बड्ड होइत अहाँ गेल छी पुरी
उहों बड्ड भयंकर
हँ राँचियोमे बड्ड नीक होइ छै राँचियोवला मन्दिर बड्ड सुन्दर छै राँचियो वाला मंदिर हँ देखने मे के मौका लागल रहै बड्ड सुंदर मंदिर
हँ बहुत सुन्दर मन्दिर छै भीड़ो ओतऽ बहुत सुन्दर तऽ पहिने जे हमर बड़की ननद रहैत छलथि हेँ दुरवामे रहैत छलथि हेँ तऽ दुरवामे ओतहि तऽ मौसी बारी ओतहि छै
हँ मौसिबारी ओतै छै हँ
तऽ ओ हुनका सभके ओतय दुर्बामे रहै छलै तऽ आओर बड्ड भयंकर ओतऽ मेला हरदमत ओ हुनकास सभके दस मिनट पैरे चलू तऽ ओतबे दूरी छलैये
ठीके ठीके हँ
ओकरा सबके बड्ड मतलब रथ यात्रा के एकटा बड़का अथी जे एतय से तऽ कनी दूर पड़ि गेलैन ये आब सिंह मोर्चान केेलिय तऽ सिंह मोर्चा
आब हँ सरसोमे अखनो आबो ओहिना जोस सब होइ छै
हँ हँ सैरसोवो मे ओहिना होइ छै
अखनो ओहिना होय छै सबके पारी बेर बेर बौह हुनकर सभक पारी बनल रहै छै ने जे कैय बेर भगवान कतऽ औउथिन नै औथिन जहिया जे से ठीके हँ
चलू एक दिनसब गोटा प्रोग्राम बनाउ चलू हौज खास
ठीके हँ हँ जरूर है बनायब भेट करबै एकदिन हँ नीक लगतै हँ नीक लागत सएह सब आओर त पाबनि इहे हुइल शुरू हेतै आ भेलै रऽ पाबैन एहि मलेमास दुआरे सबटा कटा देरी भऽ गेलै लखने ले ने कटा बहुत आगू आगू कऽ क के
हँ तऽ एहिबेर तऽ मलेमास छलै ने
मलेमास दुआरे भेलै
मलेमास
बड़ दुर्गा पूजा बेर सबटा जल्दी जल्दी भए गेल छलै
ह्मँ ह्मँ एहिबेर लेट हैत
लेट हेतै तऽ
हमरा सब तऽ अखन आब अगस्त मे रहतै खाली बर्थडे बर्थडे एकतीस के हीनका बर्थडे रहतै
बच्चा सब हँ अच्छा हुनकर बड्डे छैनि अच्छा
पच्चीसके हिनकर होइत छनि एक के अखन विष्णु जी सभ औतथि तऽ आब तब फैशन चलि गेलैए बच्चाभके महिने महिने केक कटबैके ने
ओ अच्छा अच्छा हँ सेहो एकटा होइ छै हँ आइ काल्हि त सेहो सभ चलि गेले ह, हँ
फेर दूके बाबूके रहतैन पाँचके भौजीके रहतै
ओ।
आ तीन हँ आ तीन मे बीच मे नाग देवता सेहो आबि जेथिन नाग पञ्चमी छियै।
ओ ओहि दिन सँ मधुश्रावणी शुरू हेतै ने ओ कोन तारीख सँ
तीन के।
तीनसँ शुरू हेतै रह तऽ ओहिमे शुरूमेल हम तऽ अपना सभ किछ नहि ने करै छियै।
शुरुए वला मे ने होइ छै ने खीर होर जर जे बनै छै
नहि ओना जे करब तृतीय वला जे लास्ट होइ छै ने तब ने अनना करै हँ ओ तऽ जोझका भगवती रहैत छनि तिनका जेना कहैत छनि अह अहाँ तऽ पातरि तातरिसभ
हँ हँ हम तऽ सभटा दै छियनि त ओकरा खीर भर जले दिन रहतै
ओ अच्छा, अच्छा
आ मधुश्रावणी छी अहाँकेँ पन्द्रह अगस्त
पन्द्रह अगस्त के छै, ओ तृतीया पड़ती अनोना करे
हँ। हम तऽ फलाहारी करे छियै हम तऽ सभटा चीजमे फलाहारी करे छियै मतलब, अक्षय तृतीया।
अच्छा।
ओर पचै मधुश्रावणी आ तीज सभटा मे हम फलहारिए करे छी
ओ सभटा मे फलाहारी करै छै अच्छा ओ एहिमे तऽ ई वला मे तऽ अनूना हेते।
हँ, हँ एहिमे आनूना होइ छै, ओना आनोने होइ छै।
ह ओ वला हड़तालिका वाला तीज मे तऽ ओहि मे तऽ पानि नहि। छियै ने अहाँसँ हम तऽ पुबै छिये। हम तऽ पानि तानि पियै छियै हँ साँझमे फलाहारि कऽ त छिये
हम साँझ मे फलाहारी करे छियै दिन भरि किछ नहि दिन मे पानि तानि नहि पियै लेकिन साँझ मे फलहारी कऽ लै छियै एने कहै छलियै जे। नहि हमू करब लेकिन फेर बहुत रास पाबनि भऽ जाइ छै आ हमरा बहुत रात भयो जाइया ने त फेर मतलब पूर्णीमा रहेया, त्रयोदशी रहेया सोमवारीऽ भगेल मंगल भऽ गेल तऽ हरदम लगातार रहिते अछि। तऽ कहलथि कि जे भरि दिन तऽ जहिना हम पहिने एगो कुमारिमे करै छलहुँ हे। नहि चौरचन हमरा तऽ मतलब डाली होइए लेकिन अपने हाथ नहि उठबैत छै।
अच्छा।
मतलब होइते नहि छै अपने हाथ उठाइए नहि सकेत छीयै से छै। तऽ पड़ोसमे छथि एकगोटा हुनका दै छियें ओ करै छथि
ब।
तऽ ओहो दिन भऽ जाइत छै, ने हुनका एतऽ बहुत आडवाल सँ होइ छनि तऽ भिनसरे से ज कऽ हुनका एतऽ बनाउ बनाउ से भऽ जाइया।
हँ।
व्रत केयने रहु आ तखन सभटा फेर हुनका ओतऽ जाकऽ बनाउ करू
हँ नहि नहि बड भार भए जाइ छै ओतबे करबाक चाही जतबा पार लागे ह ओतबे करबाक चाही एतेक करय कऽ नहि जे भगवान ई थोड़ी कहै छथिन जे अहाँ एनाहिये आ कऽ करू
चलू हँ आओर सब सब ठीके ठाक छै चलू ठीक ठीक छै गुड नाइट चलू सुभ रात्रि चलू